हेलो बाजहि तुलसी
की हाल
हेलो की हाल छै तोहर की हालचाल नहि किछु बस एखने उठलहुँ हैं पूजा पाठ केलहुँ हैं नहा सुना कऽ आ पढ़यके तैयारी कऽ रहल छी तु सब
नाश्ता तऽ अखन नाश्ता केलैं कि नहि उपला र ब उपला बाद उपला बड्ड नीक छलै तू नहि गेल छलहिने देखैले
नहि हम उद्योग दिन गेलियै कनि मड़बा तड़बाके जे छड़ायल रहै
उपनयन मे तऽ बड्ड विध होइत रहै छै एते म एते विध होयत एते विध होइत रहै छै से की कहियौ एक दिन तऽ पहिने कुमरन भेल कुमरन से पहिने ओ छागर सब
नहि नहि अपना सभमे तऽ जे छै से उद्योगेसँ चालू भऽ जाई छै ने तोरा रातिम तक
हँ से तऽ बड्ड रहे छै तकर बाद फेर हँ माटि मंगल सब होय छै न मरबा बन्है
हँ माटि माटि मंगल मे हमरा ई लागल जे सभ जे छलखिन हैं से अपने परिवारके छलखिन हैं नहि
मड़बा सब बन्हैल तकर बाद जाकऽ माटि मंगल मे सबके थारी दियौ साड़ी सब दियौ एक दिन पहिने कुमरन भेल गीत गाबू फेर उटकन लागे छै
तू सब हँ अच्छा उकटन तुकटन लागल रहै ओहिमे तू सब गेल रही कहलियौ माटि मंगलमे उपटन तुपटन लागल रहै ओहि ओहि विध वाधमे गेल रही हँ एखन तऽ बहुत गाम मे भेल छलै तीन चारि टा उपनयन त सुन लेलियै जे एहि बीच मे छलैया एकटा सन्तु कक्का एतऽ छलनि हैं
फेर एकादशीयो जग छलैया काल्हि एकादशी जगके भोज छलै
हँ हँ हमर मौसियो केने छलखिन ह उपलेन ओहो मे एकादशी जाग छल छलैय आर बहुत विद्ध बाध
हन छै
देखे छैथ के पातरि सब पड़ै छै ई सब पड़
टुकड़ा बनावला होइते छै हँ पातरि तातरि फेर सब भेल छलैया बलि प्रदानो छलैया
हँ एना अखन
इम्हरो बली प्रदानसभ छलैया तऽ हमरा बुझाइया जे गामवमे दू टामे ए बलिप्रदान आ एकटा एकरा एतऽ छलैय कियाकि आब तऽ बहुत लोक छागर कटनाइ उठाइए लेलकै लेकिन अपन मिथिलामे जे होइत छै जे पहिलेसँ चलि रहल से तऽ कतऽ कतऽ
ह उपनेन तऽ ना छै विध कम क